हेलो हँ हँ ठीक छी अहाँ
हँ हमहु ठीक छी खाना खेेलौं
हँ नेपाला से घर जा रहल छी
अच्छा
कते
आं की कहै छी
कते मिनट के मिलऽ लेऽ
दस बारह मिनट कऽ रहै छै हँ हँ बारह मिनट कऽ रहै छै नय नय एहि से बेसी नय आ ठीक आ ठीक छीयै कतह जाइ छिलौं घर जाइ छी
हँ हँ घर जाइ छियै हमर तऽ एबे नय केलै या
आहां की कह अच्छा आहाँ करै की छी ह अच्छा कोन काम कोन काम अछि आहाँ क
अच्छा
अच्छा आ रहय कतऽ
तऽ हमरो खेता हेतै
हँ हँ हेऽत अहाँके फिर नेक्स्ट टाइम सँ न अहाँ भी हमरा जेना टाक्स आत ने जो भी तरह को तऽ आहाँ हमरा कऽ सकै छी हमरा स से चैरो बेर बात कऽ सकै छी कोय टेंशन नय आहाँ के हमरा से बाउंड अच्छा बनि जेऽत तऽ आहाँ चरि बेर हमरा कॉल कऽ सकै छी
ह अपना सब नीके छी लेडीज लेडीज मे बोन्ड बनि जेऽत
हं सब एकगोटा एक दूसरा स नैह एक दोसरा स बात करबै एक दूसरा के जान पहचान करबै त नीके छै न कोय खराब थोड़ी छै आओर आहाँ के ह अपन आहाँ के अलग मतलब अलग ओ हेऽत कल्चर सोच अलग हेऽत हमर अलग हेऽत एक दोसरा स बात करला स अपना सब मे एकता बढ़ै छै आओर कि किछ नय होय छैय अहूँ मिथिलांचल स हमहुँ मिथिलांचल स दुनू गोटा हें एक पेट से छी छैय की नय आहाँ कत रहै छी ओतैय रहै छियै गाँव मे अच्छा हमर गाम भेल आहाँ के उजान लगमे झंझारपुर के पास तत तऽ हमर सासुर भेल ह आओर नहिर भेल सीतामढ़ी
लगमा पर डबल छै
ह उजान लग मे जेतऽ आ ब्रह्मचारी कुटी अछि न हं ततऽ ऐछ
सेह
कह आहाँ एखन आहाँ के बियाह भेल अछि
नै हमर बियाह नै भेल
अखन कुमाएर छियै न हँ तोतबै आहाँ एखन स्टडी करैत छीयै कि स्टडी कम्प्लीट भऽ कऽ जॉब करैत छीयै
नै नै एस्टडी करै छियै
हँ
अच्छा हँ करू
हँ हमर शादी भऽ गेल ऐछ हमर दूगो धिय -पुता ऐछ हम महासब बड़े आब ठीक छाय हँ नैय- नैय एनैते होइय छै एक दूसरा से अपन पहँचान करैत तखन न एक दूसरा से हूँ भेट घाट होय छैय मिलै छै लोक देखै छै बिल्कुल छै कि नैय हँ आ माँ- पप्पा सब ठीक अछै अच्छा की नाम छैन हुनकर
की साही साह
अच्छा हँ हँ हँ हँ आओर इ कहै छै माँ पपा ठीक अैछ
छी पा
हँ
छै रीखा की क रहल ऐय
हिं नै नै ई एगो एो नीके छै न एक दोसरा स बात केलासँ किछु थोड़ो होइ छै नीक के होइ छै आदमी के ज्ञान भेटै छै नै नै ज्ञान भेटै छै आओर हर चीज जानयके भेटै छै जे अहाँ नै बुझबै से से हम बुझै छीयै जे हम नै बुझबै से अहाँ बुझै छीयै छै कि नै आओर हमरा सबसँ बेसी बुझै छै हमरा सबके माँ पाँच गोटा स पाँचे गोटा स पाँच गोटा पाँच गोटा सऽ अखन पाँचवा छैन नै हो केलौं हँ
अच्छा पाइ मिलत तऽ पार्टी लए हमरो फिफ्टी फिफ्टी हम
हँ हँ एकदम किया नै अहुँ हमर बहिने छी न जरूरे किया नै हँ
तऽ मोमोज खाब
हँ एकदम किया नै जरूरे खायब हँ हम चौधरी छी हमर चौधरी जी ए सी कम्पनी मे छेथिन हँ ए सी कम्पनी मे छियै हम मुम्बई मे रहै छियै
मुम्बइए मे रहै छीयै बड़की दीदी ओकरो
आ अच्छा हँ चलू नीके छै सब बहिन बहिन हँ हँ हँ सब बहिन एक साथ भऽ जाय
आँ
छै कि नय सभ बहिन एकसाथ भऽ जायब अपना सब सब गोटा एक साथ भऽ जेबै एक साथ गप करबै तऽ नीक हेतै ने एक दोसराक हेल्प करना बहुत जरूरी होइ छै न
हँ हँ खाना की बनेलो हँं
ह खाना हम रोटी भाजी बनेलो हन रोटी सब्जी अहाँ खेनो खाना अहाँ की सभ खेनो अहाँ तऽ माँ कऽ पास छी नीके नीक खायब
हँ माँ तऽ बगले मे छैय
माँ ठीक छैत नऽ नेपाल नेपाल ऐछ नेपाल मे कोन गाम ऐछ
जनकपुर स कनी पीछा देवटीहा छै ओतय
अच्छा हमर दादीेक गाम हमर दादी के नैहर जटेही छै जटही हाँ जटही
जटही गाँव तऽ पासे म छियै
हाँ ओतऽ हमर दादी के नैहर छै हमसब जाइ छलो ओ गाम
हमर एगो बहिन छै ओ अहाँके कॉन्टट करा दै छी अहाँ दुनू बात कऽ ले
हँ कऽ लेब हम जरूर कऽ लेब अ हमरा कऽ देब हाँ
खानते
आत आत रोसनी अहाँ आइ भरनो अन काल्ह तक अहाँके आइब जायत टेन्शन नय लिअ ओर ऐ पर ऐय के बारे मे बेसी जिक्र नय कर पर्सनल मे अहाँ हमरा कॉल कऽ कऽ ई चीज के जिक्र कऽ लेब हम अहाँके सभटा नीकसँ समझा दैब ठीक छै रोशनी हँ ठीक छै हाँ हऽम तीस साल के छियै तीस बरस क छियै
हेलो
एक तीस साल क छी हम हैेलो अवाज नय आबेय रोशनी हेलो हेलो अवाज नय आबेय रोशनी हेलो हेलो आवाज नय आबैया हैेलो रोशनी आवाज नय आबैय हेलो हेलो हेलो रोशनी हेलो हैेलो ऐसे करेगी नही रोस रोसनी आवाज नय आबैया रोशनी